अ
जी नमस्कार
सब ठीक छै ने
हँ सब ठीक छै
आइ हम एक आओर विषय पर चर्चा करय चाहै छी जे लगभग प्रत्येक परिवार विद्यार्थी आ देशक भविष्य से जुड़ल छै हम भारत के शिक्षा व्यवस्था पर विस्तार से गप करे चाहै छी किया की शिक्षा केवल नौकरी प्राप्त करे क माध्यम समाज निर्माणक आधार सेहो होई छै
हँ बहुत महत्वपूर्ण विषय चुनलहुँ वास्तवमे कोनो देशक भविष्य ओकर विद्यालय छै शिक्षक आ विद्यार्थी सभक गुणवत्ता पर निर्भर करत छै
कनि हम सोचैत छलहुँ जे शिक्षा व्यवस्था के मुख्य उद्देश्य केवल परीक्षा पास करनाए नहि बल्कि एहन नागरिक तैयार करना होयबाक चाही जे सोची सकै प्रश्न पूछि सकै आ समाजमे सकारात्मक योगदान दे सकै
बिलकुल सी अशिक्षा केवल जानकारी याद रखबाक प्रक्रिया बनि जाय तो अपन वस्त वास्तविक उद्देश्य से दूर जाइ छै
हमरा लगैत छै जे भारत मे बहुत प्रभावशाली विद्यार्थी छथि मुदा कतेको बेर हुनका अपन क्षमता विकसित करबाक सही अवसर नहीं भेटे पायब छै
हँ ई एक गंभीर चुनौती छै प्रतिभाके कमी नहि छै मुदा संसाधन मार्गदर्शन आ अवसर समान उपलब्ध एखनो एक पैघ प्रश्न छै
कली हम एक विद्यार्थी कहानी पढ़ैत छलु जे बहुत साधारण परिवार से अवय के कठिन परिश्रम द्वारा उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेब एहि प्रकारे उदाहरण प्रेरणा देैत छै
बिलकुल एहन कहानी सब साबित करैत छै जे शिक्षा सामाजिक परिवर्तन सबसँ तऽ सारो साधन बनी सकत छै
हमरा लागे छै विद्यालय मे केवल गणित विज्ञान आ भाषा न बल्कि आलोचनात्मक सोच रचनात्मकता आ समस्या समधान क्षमता पर सेहोव ध्यान देबाक
सही कहलिय भविष्य दुनियामे केवल जानकारी पर्याप्त नहि होएत बल्कि जानकारी से तनी उपयोग करबाक क्षमता अधिक महत्वपूर्ण होइछ
कलिय पन्डीजी बहुतो देश शिक्षा मे परियोज परियोजना आधारित अध्ययन अ व्यावहारिक अनुभव पर अधिक और जोर देत हेत
हँ क्योकि बास्त तविके जीवन समस्या केवल किताबक उत्तर से हल नहि होइत छै ओहि लेल समाज विश्लेषण आ अनुभव आवश्यकता पड़त छै
बिलकुल
हमरा लागत छै जे शिक्षक भूमिका शिक्षा व्यवस्थाक के केन्द्रक मे होयबाक चाही क्यूकि ओ केवल पढ़ाबैत नहि छथित बल्कि विद्यार्थी सोच सेहो निर्माण करैत छथिन
प्रेरणादायक विद्यार्थी पूरा जीवनक दिशा बदलि रहल छथि सच को तऽ शिक्षा आत्मविश्वास बीच बहुत गहर सम्बन्ध छै जखन विद्यार्थी सह शिक्षा प्राप्त करै प तखन ओ अपन क्षमता पर विश्वास त
कालहि हम सोचैत छलहु जे तकनीकक उपयोग शिक्षा मे बहुत परिवर्तन लालक अछि आब विद्यार्थी दुनिया भरक ज्ञान अपन मोबाइल आ कॉम्प्यूटर पर प्राप्त शकत अछि
सही बात डिजिटल शिक्षा ज्ञानक पहुँच के बहुत विकसित बना देने अछि यद्यपि एकर संग किछु चुनौती सेहो छथि
हमरा लागैत छै जे भविष्य्यक शिक्षामे तकनीक आ मानवीय मार्गदर्शन दोनो सन्तुलित आवश्यक होएत
बिलकुल मशीन जानकारी दय सकैत छै मुद्दा प्रेरणा मूल्य मानवीय समाज शिक्षा आ समाजे दै सकैत छै
बहुत नीक चर्चा चलि रहल छै मुदा परीक्षा प्रणाली रटवा सांस्कृतिक कौशल विकास भविष्यक शिक्षा मॉडल पर औररा विस्तार से चर्चा करब बाकी छै
ह शिक्षा एहन विषय छै जहि पर जते कतक विस्त करब ओतेक अधिक सुधारक सम्भावना देखाई दे
हमरा विश्वास छै जे शिक्षा व्यवस्था सही दिशामे विकसित होइ देशक आ आथिक सामाजिक आ वैज्ञानिक प्रगति सेहो बहुत तेज होइत
िक्यक्त बलि पूरा वास भवि्य निर्मा कर
तखन अगिला बेर हम परीक्षा प्रणाली रोजगार कौशल शिक्षा आधुनिक शिक्षा सुधार पर ओरा विस्तार से चर्चा करब
बिलकुल परीक्षा प्रणाली पर चर्चा करब बहुत जरूरी छै कियाकि अधिकांश विद्यार्थी जीवन एहि व्यवस्थासँ प्रत्येक रूपसँ प्रभावित होइत छै।
हँ, कहली हम सोचैत छलहुँ जे बहुत विद्यार्थी पूरा वर्ष सिखबाक, आनन्द लेबाक बजाय केवल परीक्षामे अधिकांश अंक प्राप्त करबाक चिन्तामे लागल रहैत अछि
एहि के लिअ, जखन शिक्षा केवल अंक प्रतिस्पर्धा बनि जाइ छै तखन जिज्ञासा रचनात्मकता, स्वतन्त्रता सेहो अछि। प्रभावित कहै सकैत छियै।
हमरा लागत छै जे कतेको प्रतिभाशाली विद्यार्थी केवल एहि कारण अपना क्षमता प्रदर्शित नहि कऽ पाबैत अछि। किएकि हुनकर कौशल पारम्परिक परीक्षासँ अलग प्रकार होइत छै।
बिल्कुल, प्रत्येक विद्यार्थी सीखबाक शैली, रुचि अआ क्षमता अलग-अलग होइ छै। मुदा बहुत बेर सबके एकही मापदण्डसे आंकल जाइ छै।
कनि अहाँ शिक्षक विचार पढिलू! ओ कहै तऽ छलऽ जे शिक्षा व्यवस्था उद्देश्य केवल उत्तर याद रखनाइ नहि बल्कि सही प्रश्न पूछनाइ होयबाक चाही
ई बहुत गहरी बात छै। विज्ञान, शोध आ नवाचार सब प्रश्न शुरू होइ छै
हमरा लागत छै जे विद्यालयमे कौशल-विकास आओर ओरा अधिक ध्यान देबाक आवश्यक छै। ताकि विद्यार्थी केवल प्रमाण पत्र नहि बल्कि वास्तविक क्षमता सेहो विकसित कऽ सकथि।
हेलो!
हेलो!
हँ, बोलू बोलू
हँ भविष्यमे संचारसँ क्षमता, नेतृत्व, समस्या-समाधान, रचनात्मक सोच आ तकनीकि ओ सब बहुत महत्वपूर्ण अछि
काल्हिए हम पढ़ैत छलहु जे दुनिया तेजीसे बदलि रहल छै। एहन स्थितिमे शिक्षा व्यवस्थाके सेहत समयक संग बदलैत रहबाक आवश्यकता छै।
बिल्कुल, जँ शिक्षा पुरान अवश्य -कत्ता अनुसार चलैत रहत आ दुनया बदलि जायत विद्यार्थी वास्तविक चुनौती लेल तैयार नहि भऽ सकत,
हमरा लगै छै जे रोजगार आ शिक्षा बीचक दूरी कम होबाक चाही, ताकि विद्यार्थी पढ़ाइ पूरा करैत- -करैत वास्तविक कार्य क्षेत्रक समझ विकसित करि सकै।
सही कहलियै, व्यवहारिक अनुभव आ सिद्धांतिक ज्ञान जखन एक संग जुड़ैत अइ छै तखन सिखनाइ अधिक प्रभावी भऽ जाइत छै।
सच कहू तऽ बहुत विद्यार्थी विद्यालय छोड़ला बाद स्पष्ट नहि बुझि पबैत छथि जे हुनका भविष्यमे कोन छै
हँ, एहि कारण कैरियर मार्गदर्शन आ व्यक्तिगत परामर्श शिक्षा-व्यवस्थाक महत्वपूर्ण भाग होयबाक चाही।
कलिये हम सोचै छेलौं जे प्रत्येक बच्चामे कोनो ने कोनो विशेष प्रतिभा आवश्यक होइत छै मुदा शिक्षा व्यवस्थाक कर्तव्य छै ओकर पहचान करब
बिल्कुल क्योकि विज्ञान मे उत्कृष्ट हो सख कि ओते छै केँ कला मे क्यों खेलमे आ क नेतृत्वमे
हमरा लागैत छै जे भविष्य के आदर्श शिक्षा व्यवस्था ओहि होयत जे वितातिक तुलना दोशर से नै बल्कि ओकर अपन प्रगति से करत
ई बहुत सुन्दर विचार छै एहिसँ विद्यार्थीमे आत्मविश्वास बढ़त आ आवश्यक दबाव कम होयत
बहुत चर्चा चलि रहल छै मुदा उच्च शिक्षा शोध नवाचार आ विश्वास तर पर भारतीय शिक्षा व्यवस्था स्थिति पर आओर विस्तार से चर्चा करबाबक
हँ क्योंकि शिक्षा केवल विद्यालय तक सीमित नहि बल्कि पूरा रष्ट्रीय विकास से जुड़ल मुद्दा छै
हमरा विश्वास छै जे शिक्षामे जिज्ञासा कौशल नवाचार के केन्द्र मे राखल जाय तऽ भारत विश्वक अग्रणी ज्ञान शक्ति बन सकैत
बिलकुल बिलकुल भारत मे प्रतिभाक के कमी नहि छै आवश्यकता केवल सही दिशा अवसर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करबक छै तखन अगिला बार हम उच्च शिक्षा शोध संस्था वैज्ञानिक विकास आ भविष्य यक शिक्षा क्रान्ति पर विस्तार से चर्चा करब
अवश्य ही चर्चा बहुत महत्वपूर्ण छै कियाकि शिक्षे ओ आधार छै जाहि पर भविष्यक समाज आ राष्ट्र निर्माण होइत छै
जी अब हम उच्च शिक्षा पर विचार करयर चाहैत छी क्योंकि विद्यालय शिक्षा पूरा भेला बाद विद्यार्थी सब अपन भविष्यक दिशा निर्धारित करबाक महत्वपूर्ण चरणमे प्रवेश करैत छथि
बिल्कुल उच्च शिक्षा केवल डिग्री प्राप्त करबाक माध्यम नै बल्कि गहन ज्ञान सोच क्षमता व्यवसायिक दक्षता विकसित करबाक प्रकिया
काल्हि हम सोंचैत छलू जे बिद बहुत विद्यार्थी केवल डिग्री लेल विश्वविद्यालय मे प्रवेश लैत छथि मुदा हुनका अपन विषयक वास्तविक उद् देश स्पष्ट नहि रहैत छै
सही कहलियै जे विद्यार्थी अपन रुचिअन क्षमतान सँ विषय चयन करती से हुनको सीखबाक प्रक्रिया अधिक साल तक भए सकैत छै
हमरा लागैत छै जे विद्यालय केवल पढ़ाइ करबाक स्थान नहि बल्कि विचार विमर्श शोध नर से केन्द्र होयबाक चाही
कलहि हम एक लेख पड़लियौ जाहिमे कहल गेल छल जे शोध आ नवाचार कतेको देशक आर्थिक प्रगतिक मुख्य आधार बनी गेल
हँ जतेक अधिक शोध होइए ओतेक अधिक नवी तकनीकी नवा उद्योग आ नवा अवसर उत्पन्न होयत
हमरा लगैत छै जे भारतमे युवा जनसंख्या बहुत शक्ति छै जै हि शक्ति के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सूचक अफसर भेटे त देश बहुत तेजी से आगे बढ़ सकत
बिलकुल युगा मस्तिष्क मे ऊर्जा जिज्ञासा आ नवाचारक क्षमता बहुत अधिक हो छै
आ ठीक त आज के लि इतना ही बाद मे बात है
ठीक धन्यवाद नमस्कार
धन्यवाद नमस्कार